ह। ह। ह। उनैसंड ल। हेलो। हेलोकेबाजै लए जा रहलै ह हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
ह। ई लोक कै गो नहि होइ जाइ छै कतेक ने होइ जाइ छै आ कहलकै कि तब ने एहिजु। ठ है लेकिन कहाँ छलियै फोन क छलियै हेलो। हेलो।
हँ। हँ बोलियए।
बोलिए बोलिए।
हँ हेलो बोल।
हँ बोलिे क्या हो रहा।
कह
आप कहाँ से हैं।
बेगूसराय।
अभी तो बेगूसराय से।
हँ। हेलो। ह